हेलो
हेलो की
हँ नमस्कार
की हाल छै
ठीक छै अहाँ के की हाल छै
हमरो ठीके छै
कि सभ होइ छै
कुछो नय बैठल छी अहाँ कि सभ करे छी।
हम छी किछु नहि करे छी।
खाना पीना भऽ गेल।
ह सभ भऽ गेल अहाँकेँ कि सभ बनल छै खानेमे।
हमर तऽ कछो नै हुए दाल चावल। हमरा कनी आज माछ बनल रहलक से हम खयली ह
माछ तऽ बड़ नीक लगैत छै खायमे।
ह नीके लागे छै अहाँकेँ बड़का माछ नीक लागे छै कि छोटकी।
हम ते दुनू खा जाय छी लेकिन छोटकी मे कुछ कुछ अच्छा लगे छै सभ ने अच्छा लगे छै। छोटकि मे हो गेल अहाँकेँ झिगा मछली। छोटकी छोटकी आओर दू तीन गो मछली होइ छै चेगुआ ओसभ ठीक नीक लगै छै। अहाँकेँ कि अच्छा लगैत छै।
ओ हमरा तऽ ओते माछ नहि नीक लागे छै। हमर ह तै के मे के खाय छिय हम बड़के माछ खाय छी छोटको माछ खाय।
कि नीक लगै छै।
आ
अहाँकेँ शाकाहारीमे कि कि नीक लगैत छै।
हमरा सभ नीक लागै छै लिट्टी खीर पूरी। पनीर के सब्जी छोला भटूरा। सभ चीज हमरा ठीके लागे छै पकौड़ी आलू के। पकरी
ओ पकौड़ी और कि कि चीज के नीक लगै छै यहाँ के।
पकौरी आऔर नीकाओ सभ चीज तनिक लागै छै। पनीर रोल नीक लगे छै पिज्जा नीक लगे छै लेकिन ओ सभ जादा खाय के च। तऽ नहि छै
ह ह ओ सभ तऽ सेहत के लि हानिकारक छै।
ह
घर पे बना बनै छै अहाँकेँ पिज्जा के बाहर मे खाय छी।
कि चीज।
पिज्जा।
पिज्जा तऽ हमरा घरमे नहि अबैया केकरो बनाबै हम तऽ बाहरे खाइ छियै। लेकिन आ हमरा पता छै कि पिज्जा केना बनैत छै बाकि एगो माइक्रो ओवनके कमी छै।
ऐसहु तऽ बन जाइ छै हम तो वीडियो मे देखे छियै कि।
नै तऽ ऊ उतना स्वादिष्ट नै बनै छै। अच्छासँ पिज्जा बनाबै ल अहाँकेँ माइक्रोवन होबेके चाही।
नहि से बात तऽ अच छै लेकिन से बात तऽ छै लेकिन ऐस बनै छै सुनली हम खायले छी।
तऽ अहाँकेँ बनाबे अबैया गरे पिज्जा
बनाबे सकल तऽ बने जायत लेकिन हम कहियो बनाले नै छीय
ओ आओर कहू अहाँके गर्मी छुट्टी भऽ गेलैय
हूँ गोर्मी छुट्टी भऽ गेले अब हमरा कॉलेज मे इंटर्नशिप भ होइ छै आब हमरा कॉलेज जाय के पड़त इर्टनसन के फॉर्म भराय छै
की चीजके इन्टर्नशिप होय छै अहाँके कॉलेजमे
हमर अभी फिफ्थ सेमेस्टर मे इंटर्नशिप होइ छै ग्रेजुएशन के
ओ कॉलेजमे इन्टर्नशिपो होय छै आजकल हमरा कॉलेजमे तऽ ईसब नै होइया
हमरा कॉलेज मे तऽ होइ छै आब तऽ सबकुछ चेंज भऽ गेएल न चार साल बाला भ गेएल छै तऽ एहिमे तऽ सब चीज कराबै छै कॉलेज इंटर्नशिप होताय फेर ओकर नंबर जोड़ताय फीर वइ वाह हो तऽ ईसब साब होतइ
ओ हमरामे तऽ कॉलेजमे तऽ कह देलकैया ऑनलाइन कोर्स कए लेबे लागयै दस क्रेडिटके ऑनलाइन कोर्स करयसे जे जे हमरा नै पता छै ओसब ऑनलाइन पढ़ि सकै छियै
नै हमरा कॉलेज मे तऽ इंटर्नशिप भए होयत आब ऑफलाइन हो होइ छै कि कले कही भेजै छै ऑफलाइन करेलए आयल ई तऽ जायब कॉलेज मे तभिए पता चलत
हँ हँ से तऽ अहाँ एकदम नीक कहै छियै आओर बाजू अहाँके गाछी है कि नै हए
हँ हमरा गाछी तऽ छै लेकिन अभी तऽ आम सब टूट गेएल अहाँ के गाछी छै
हँ हमरा तऽ बड्ड बड़का गाछी छै आम के गाछी छाय अमरूद के गाछी छाय जामुनके गाछी छाय केलाके गाछी छाय अहाँके की की चीजके गाछी छै खाली आमेके छाय लीचीे नै छै
आ नै हमरा लीची के तऽ नै छै लेकिन आम के बहुते बहुतेटा पेड़ छ आजामुनो के छै हँ
फेर छै अहाँके
ह हमरा कने तऽ बहुते पेड़ छै मालद के तऽ बहुत पेड़ छै हर किसमभोग के छै फिर दलमा के छै बहुत अईस मऐसन पेड़ आम छै कि ओकरा तऽ हम जानबो नै करै छीयै नाम से से आम के पेड़ छै हमरा पास
ओ हो
अहाँके खाय मे की की पसन्द छै
हमरा तऽ शाकाहारी जादा अच्छा लगै छै जेनाकि अहाँके कहलिय दालि चावल सब्जी सब्जी मे पनीर के सब्जी हो जाय तऽ मटर पनीर छै साह पनीर कऽ राय पनीर ई सभ हमरा नीक लगैत छै अहाँकेँ साहिप पनीर बनाबे अबैया
ह आबै छै बनाबे हम कभी कभी घर पे बनावे छी।
केना बनाबै छियै अहाँ शाही पण्रके सब्जी कना कनि हमरा बता देबै।
नहि हम अभी नहि बतायब बादमे बतायब।
ओ बादमे बतायब अहाँकेँ आम कोन सा नीक लगै छै खायमे
ओ हम ठीके लागै छी सभ ठीके लागै छै हम अहाँकेँ बता देब जब जहाँ अहाँ बनाबय ना तऽ हमरा फोन करब हम अहाँकेँ जे छै कि बता देब कैसे बना छै ई सभ
अहाँ खेल उल खेलैत छी कि नहि खेलैत छी
नहि हम तऽ नहि खेलै छी।
खेलके चाही न गाछी मे जायके दोलापाती खेलयके चाही अहाँकेँ दोलापाती खेले अबै छै
ओ सभ लड़िका मे खेले छलियै आब कथी जइय गाम अब नहि खेलै छिय हम
अच्छा तऽ हा लकेमे खेललियै काली हम तऽ अखनो दोला पात खेल लै छी कभियो कभियो बड़ मजेदार गेम छै।
आ हमरा तऽ नहि पता छै एक बारेमे
नाम बता सकै छी अहाँकेँ अगर अहाँ जानैके रुचि रखब तब
ह बताउ
लोला पाती मे ई होई छै कि एगो चोर रहै छै बाकी सभ चोर नहि रहै छै
आ ओहिमे होई छै ई कि जतेक बड़का गाछ रहै छै उतने लोग खेल सकै छै मने ओमे कोनो लि म कते लोग नहि छै की एतने लो खेलत एतना लो नहि खेलत तऽ होइत छै कि जे चोर होइत छै ने ओकरा लेलाल एगो डणटा फेकल जाइत छै जे जोर नहि रहैत छै ओ फेकैत छै आ छोड़बा जाकऽ डेटल ले के वापस आके। आ पेड़ के नीचे ओ गोल घेरा मे रखे के होई छै ओमे राखके पेड़ परे चढ़के आ चोर नहि छै ओकरा चोर बनाबै के होई छै अगर छू के वापिस आके डन्टा चुम लेलऽ तऽ ओ चोर हो जायत आ नहि चुमत ओकरास से पहिले दोसर आ के चुम लेतऽ ओ चोर हो जायत
आ से बात छै तऽ अहाँ कहली कि ओमे तऽ एकेगो चोर होई छै तऽ चोर तऽ सही मे कोनो खेल मे एकेटा होई छै ने दश गोछी ओर थोड़े ने होई छै
नहि हम दू तीन गो आरो खेल खेलैत छी जाहि मे दस टा चोर होई छै जाहिमे सभ चोरे होइ छै आ एगो चोर नहि होइ छै
ई कोन सा गेम छै।
यहाँ जञ्जीर खेलले होक हम तऽ जञ्जीरमे होइ छै अइसन।
ह।
जांजिर खेलले छियै अहाँ जंजिर खेलने छियै अहाँ।
ह ल लैक रहलल तऽ खल
तऽ ओहिमे सभ चोरे ने होई छै हाथ पकड़ पकड़ के दौड़े छै।
ह से त ठीक छै हम अहाँ से बाद मे
ठीक छै हमहूँ चलै छी अब खाना पीना खाइ अहूँ आराम करू। ठीक छै ने।